हेलो हँ की हालचाल यऽ तब आइ सुपौल के बारेमे हमलोग बात करैत छी
हम तऽ सुपौले सँ छियै न अहाँके तऽ पते हैयत
हँ हमरा बुझल यै अहाँ तऽ सुपौल जिला के छी तऽ बताउ सुपौल जिला के बारेमे किछ किछ
सुपौल तऽ नेपाल के बगलेमे यऽ हमरा त ए तऽ कते लोक नेपाली कहि दै यऽ ओ चलता कहैया कि अहाँ नेपाली जकाँ लागै
की अय अहंके नेपाल मूंह नाक कान कते सुन्दर ये नेपाल ई सब बहुत एना होइ छै अहाँ तऽ लम्बा छी पूरा हं नेपाली के नाक पिचल होइ छै अहा के तऽ नाको पूरा ठाढ़े अय
वहे ने पता ने की होइए अहाँ लोकके आँखिमे
अरे ओनाहिते अहाँ से सभ मजाक करैत हैत
नेपाल जिला तऽ ओते विकसित नहिए अय अथी सुपौल जिला तऽ ओते विकसित नहिए यऽ तैयो ठीके य आब हमर जिला छी तऽ बुराइ तऽ नहिए करब
अप्पन घरके कहीँ केओ बुराइ करै छै
शारदा सिन्हा के त जैनते हेब
कथी
शारदा सिन्हा के
अच्छा हँ हँ ओ तऽ खूब फेमस अपन मैथिली अच्छा सुपौले के छथिन इ
हँ हमर सभके घरके कममे दूरी अय पन्द्रह किलोमीटर हेत
हिनकर घर ओ तऽ अपन ओ बिहार के रत्ने छथिन
है न ओ तऽ अथी रहै ने पहिले म्यूजिक प्रोफेसर रहथिन ने बहुत दिन तक
म्यूजिक के प्रोफेसर हँ अच्छा हमरा नहि बुझल रहे
तब वहा करैत करैत ने गाबे लागथिन तऽ पूरा फेमस भए गेलखिन
जा ओर और के के अय फेमस आदमी सब अहाँके इमहर के सेहो बताउ
आओर उ ओकरा चिनहै छियै ललित नारायण मिश्राके
ललित नारायण मिश्रा हँ हँ हँ ओकरे नामप पर तऽ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी छै हमरा सबके इमहर
त उ उ सुपोले रहथिन ने ओ अथियो त ओ मुख्यमन्त्री मंत्रियो बनल रहल रहलखिन कुछ दिन ल आओर आओर जादा दिन ल तेल मंत्री रहलखिन
अच्छा हँ
ओकरे प्रयास स तऽ सु सुपौल मे रेल लाइन बीछल नैय तऽ कहाँ रहैय रेल बहुत दिन तक
अच्छा तैँ अहाँसँ के इमहर जाय के कनि ट्रेनो सब कनि कमे भेटाइत रहै छै न
नैय मिलै छै हमर सब गाँव तक तऽ अभी तक ट्रेन नहि पहुँचल यै
ओ तऽ कनि आउटर भऽ जाइ छै तैं
हँ बस सुपौल तक यए बस सुपौल जिला तक भए गेल आऔर कोनो गाँंव बाजार तक नहि अय
आ जेना सुपौल जिलासँ अहाँके गाँव कत्ते दूर पड़ैए
बहु पचास किलोमीटर साइठ किलोमीटर
अच्छा मतलब अहाँके गाँंव कनि मेन सुपौल से आउटर
हँ हँ फेर ओनेस बस लै पड़ै ये तब जाय परैये बहुत अंन्दर छै
तऽ सुपौलमे कर कथि कथि फेमस यऽ अहाँ से सब बताउ हमरा
सुपौलमे मखानके खेती होइए बहुत
अच्छा हँ सुपौल मखान होइत हैत अहाँ सबके उमहर खेत सब खूब ने रहै छै
हँ खेत सब तऽ बहुत यऽ बाजार एरिया बहुत कमे छै जादातर खेते सब छै
अच्छा और कुन
हेलो हलो
ऑफ क देलही गे
हेलो हँ
कोन मंत्रीके बात कहै छलियै
नहि मंत्री के बात नहि कहै छै ने मंन्दिर छै ओतय एगो मस्त अ अथि दक्षिण भारत द दक्षिण भारतके डिजाइन छै बनाइ लिअ पूरा
अच्छा कोन मन्दिरके नाम की छै हँ हेलो ओ मन्दिरके नाम की छै
नाम तऽ नहि प कोन नंदिर नरपतगंजमे य अहाँ आयब न सुपौल त अहाँके घुमायब
ठीक छै हमहूँ सर्च कऽ कऽ देखबै मन्दिर के फोटोसभ तऽ एतै न गूगल पर
हँ हँ
ठीक छै ओर बताउ खाइ सभमे तऽ अहाँके इम्हरके बहुते किछ फेमस य
अहाँके कीसभ बुझल य से
एके गो चीज सुझलियै अहाँके खाझा जे हमरा अहाँ नहि खुएलियै य
ओहो ओ हँ खाजा तऽ बहुते फेमस य पिपरा के अरे हम रूटेसँ नहि आबै छ ते ल कऽ ता ने लए क एलियै
अरे कोनो बात नै कोनो बात नै हम ते एनाहिते मजाक केलु और बताउ और कथी कथी य जे बड़ नीक लागै हैत आहाके इमहरके
हमरा तेहन कुछ नइ य पता हमर जिला मे कोनो एहन फेमसे नइ य मिठाइ सभ बढ़िआँ बनैए ओना
आओर मतलब किछो जगह सब घुमयवला
हँ एगो बैरेज य नेपाल म और बिहार म ओ कोसी नदी य न कोशीे नदी पर बैरेज बनल छै
अच्छा ब
हँ तऽ उ पूरा घूमे हँ पूरा घूमय वला जगह छै ओकरा हल्क हल्का हलका मतलब हो छै ने की घुम बालला जका बना देलकै य लोग सब ओतय जाइ छै बीच टाइप स
तहन तऽ नीक लागैत हैत ओतय घूमे मे
हँ लेकिन हम नहि गेल छौ कहियो
आ एगो अथी जे छै उ कोशी नदी तऽ अही क्षेत्र कोशी क्षेत्र अहाँ सब पड़ै छीय कोहि बारिश के मौसम मे तऽ बाढ़ि आबि जायइत हैत
सब बेर बाढ़ि आबे या फसल सब बर्बाद होइय पूरा जे लगभग हर साल कोनो ई साल य जे बचैए य
अच्छा अहाँके सभके घरो तरफ
हँ घर तऽ मतलब ओते जादा तऽ नहि आबैएा लेकिन खेतके फसल सब खराब भैए जाइ य बर्बाद भै जाइ य
उ कहिते छै बिहारके शोक कहै छै ने नदीके हर बेर बाढ़ि लोकऽ कऽ आबि जाइ छै हलौ हलौ
हेलो
हेलो कहलहु जे बिहारके शोक न कहै छै ओकरा हर बेर बाढ़ि आबि जाइ छै ओहि नदीसं
तैयो नेता सब ओते जााक राजनीति करलक कहलक की सुपौल ओ दू तीनटा जिला मिला कऽ अलग अथी बनेबे सीमांचल
सीमांचल जेना सुपौल सहरसा मधेपुरा ई सब मिला कऽ
ओहने कहै छै कि अलग डिस्ट्रिक्ट बना देबै
तोरीके हया चलै एक बेर बात सुनने रहि जे मधुबनी अ ई दरभंगा सुपौल सहरसा ईसभ मिलाके मिथिलांचल बनतै
आ हमरासभके ओन्ने के कहैए सीमांचल बना देब जे जे नेपाल सटल यए ओसभके मिलाए मिलए कऽ
बाप रे ई तऽ अलगे बात चलि रहल छै
ओने तस्करियो बहुत हेय न नेपाल से पूरा शराब रे लकड़ी रे बहुत चीज के अथी होय
तस्करी हँ आ ओ कते तऽ कहै छी ई नेपालसँ बाटे पाकिस्तानो सँ ने लिंक जुड़ि जाइ छै पकिस्तानो सं आदमी जुड़ल
पाकिस्तान चीनो तक न नेपाल के बाद अने चीनो या
हँ तऽ नेपाल से आदमी पाकिस्तान पाकिस्तान के आदमी भारत तऽ नहि यल नेपाल आयल अपन अथी सब केलक एतऽ तऽ जेहो नशा सब पो अथी तस्करी सब उम्हरो से होइ छै
हँ कियकि नेपाल आ भारत बॉर्डर टाइट नैय न या नॉर्मली अहाँ चलि जायब कोइ चेकिंग तेकिंग कुछ नहि होइ छै ओ कहियो अगर मन भेल न ओतुका सिक्योरिटी के
ह तऽ इएह सब छै गलत बात इएह सब के कारण कोनो न कोनो स्कोप रूट ढू ढूढे ले छै दो मन सं
उएह न जबकि बगल बोडर जिला छै चाही ने ओकरा विकसित करी पूरा
ह बॉर्डर जिला के तऽ करऽ के चाही हँ आ ई बिहारे बिहार यू पी एहने एहने जगह स ने घुसा लेलक कते चीज तऽ इएह सबसँ तस्करी कऽ लेलक आ बताउ कहियो अपना जन खतरा मे भऽ जात कोनो बम तम फेेक देलक त इमरे बाटे
ह
कोनो ह्यूमन बमसभ घुसि गेल कते खराब बात घुसे जेते तऽ केना चेकिंग छै न किछ छै
च पैर सब आबैत रहै न मतलब दू हजार आठ मे जे बाढ़ि आयल रहै तऽ कोशी नदी
हेलो हेलौ हेलौ की कहै छलिय
तऽ दू हजार आठमे जे बाढ़ि आयल रहै ओ कोसिये नदी द्वारा न आयल रहे तऽ हमर सबके पपा कहै स कि नाव से पूरा कते न महंगा महंगा लकड़ी सब के अथी होयइत रहे सप्लाइ कत्ते ने दारू ई सब दवाइ ई सबके पूरा होइत रहै अभी जे बिहारमे चलैये एत्ते शराब बन्द ये तैयो जे एते चलि रहल ये सब नेपाले से आबै छै हमर सबके एरियामे पूरा चलै छै
हूँ हमरा सभकेँ इम्हर छै नेपालसँ तऽ फेर हैये इम्हरसँ अनलक बनारससँ यू पी सँ
सँ
तऽ ई हर हर जेना जाहि एरिया के रहल ने ओहि एरियाके सटल जे कोन मतलब जगह भेटल आउटर जतय अलाव छै ओतयसँ अनलक लोक
अच्छा आओर ओतय पढ़ाइयो सभकेँ कोइ व्यवस्था नहि अए बढियां सुपौलमे सहरसासँ अलग भेल ये ने ओ जिला तऽ जते बढ़ियां चीज रहै ओ सब सहरसामे चलि आएल तऽ सुपौलमे कुछ रहल नै आब नया बनि रहल अए तऽ ओहिमे तऽ टाइम लागत तै ने हमरा सबके सुपौलसँ बाहर आबि कऽ पढ़य पड़ल सबकिछु
हँ से तऽ छै अच्छा पहिले सहरसा आ सुपौल एके छलै
हँ सहरसा सुपौल एके छलै
अच्छा तऽ कहिया अलग भेलै
ओ कमे पच्चीस बीस पच्चीस साल भेल हैत
अच्छा ठीक छै ठीक आओर सब तऽ बताउ और सब अहाँके की हाल चाल ठीक बस
और सब तऽ ठीक य हँ तबियतो ठीक य अहाँके घरमे मन लागि रहल छै
हँ हमरो मन लागि रहल छै
खूब आम खाउ आ सूतल रहू पंखामे
उएह कयने छियै आइ आमके जूस तूस पी कऽ सुतल छिय ठीक छै ठीक राखै छी
ठीक छै